हेल
हेल
ह नमस्कार या
हँ या
अरे यार आज सुबह जखन ह घरे से बाहर निकललु तऽ तखन ठंडा आ शुद्ध हव चलि रहल छल जे मन एकदम प्रसन्न भऽ गे आ लागल जे प्राकृतिक अपन पूर एनेहा हमरा सब पर वर्सा रहल अछ
ह मित्र शुभ हवा वास्तव मे भगवानक अनमोल उपहार अछि कारण एहि समयक वातावरण बहुत शान्त स्वच्ता प्रदूषणक मुक्त रहैत अछ जहिनसँ शरीर आ मन दुनू स्वास्थ्य अनुभव करैत अछ
हँ बिलकुल जख पार्कमे धीरे धीरे टहलैत छी त सुभक शीतल हव चेहरा पर लागे छ आ सुगन्ध चिड़ चिड़ेचु मुुही के मधुर आवाज सुनाय देैत अछि जही से पूरा दिन सकारात्मक बनि जाइत अछि
सही कहलो सौभाग्य समय सूर्य कालका किरण हरिहर गाछ वृक्ष आ शीतल हवाक संगङ्ग प्राकृतिक अद्भुत दृश्य देखबाक अवसर घेटैत अछि जे मनके बहुत शान्ति छै
बिलकुल हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदिन जल्दी उठि कर सुबह ताजा हवामे किछु समय बितब चाही कारण एहिसँ स्वास्थ्य मजबूत रहैत अछि आ आलस्य सेहो दूर भऽ जाइत अछि
डॉक्टर सभ सेहो कथैत छथि
जे सुबहक शुद्ध हवा फिरा लेल लाभदायक होइत अछि रक्त संञचार बेहतर करैत अछि मानसिक तनाव कम करैमे सहायता करैत अछि
ह्म हम प्रतिदिन सुबह क उठि के गहर साँस लेैत छी कारण एहिसँ शरीर मे ऊर्जा बनैत अछि आ पूरा दिन पढ़ाई आ काज करे मे मन लागैत रहैत
जहाँसभ लोक अपन दिनक शुरुआत सुबह हवामे टहल के करत ही त‌एऽ ओसभ शारीरिक आ मानसिक रूपसँ बहुत स्वस्थ्य जीवन जी सकैत छथिन
ओ बिलकुल जे सब लोग अपन दिन के शुरुआत सुबह हवा मे टहली करथि तो ओ सब शरीर आ मानसिक रूपसँ बहुत स्वास्थ्य जीवन जी सकैत छथि
गाममे सुवह वातावरण शहरक अ अपेक्षा बहुत बेसी स्वच्छ होइत छी कारण ओते हरिअर गाछ बिरीछक खुला वातावरण कमी नहि होइत अछि
हँ जखन सुुबह क हवा धीरे धीरे बहैत अछि तो फूलक सुगन्ध चारू दिशा मे फैल जाइत अछि आ वातावरण मे बहुत मनमोहक बनि जाइत अछि
सुबह समय योग्य ध्यान व्यायाम करब बहुत लाभदायक मानल जाइत अछि कारण एहि सम शरीर आ मन दुनू ताजगीसँ भरल रहैत अछि
हमरा लगैत अछि जे मोबाइल चलायब से बेसी नीक अछि जे आब हमस प्रतिदिन सुबह प्राकृतिक वातावरण आनन्द ली
बिलकुल प्राकृिक सघ बताओल समय मनुष्य खुशी शान्ति आ स्वस्थ जीवन जीवन प्रेरणा दैत अछि
जे हमसभ पर्यावरण रक्षा करब तखन भविष्यमे सेहो एहन शुद्ध आ ताजा हवा सबके भेटत
गाछ लगायनाइ पानि बेचेनाइ आ प्रदूषण कम करेनाइ आ सभक जिम्मेदारी अछि जाहि से सुबह का हवा सदिखन बच रहि सक
हँ सुबक समय पर परीक्षा सबक मधु चहचहाहट सुनी के मनमे लोक उतसाह जगैती आ दिने शुरुबात बहुत सुन्दर भ जइत अछि
प्राकृतिक सुन्दरता देखनेँ मनमे सकारात्मक विचार अबैत अछि जीवनक प्रति प्रेम आ सम्मान बढ़ैत अछ
सुबहक ठण्डा हवा शरीर के थकान दूर करैत छथ आ मनुष्य नव ऊर्जा दैत अछि जाहि से अपन काज कुजसा करैत अछ
हमसभके अपन परिवारक लोकसभके सेहो जल्दी उठबक आ सुबहक हवाम घुमक आदत बनाबय लेल प्रेरित करबाक चाही
जॉ बच्चा सब बचपन स नहीं नीक आदत के पालन करत तब उनकर ‌ स्वस्थ अनुशासन आ आत्मविश्वास सब मजबूत बनत
सुबहके समय बितउ जीवनके स्वास्थ्य सुखी असफल बनेबाक दिशामे एक महत्वपूर्ण कदम होएके छै
ह सुबह समय बिलकु आइ तोरा स सुभक हवा आ प्राकृतिक महत्व पर एतेक सुन्दर बातचीतके हमरा बहुत किछु नव सीखय लेल भेटैत
हमर सेहो विश्वास अछि जे प्रकृिक सङ्ग जुड़ल रहब जीवनमे खुशी शान्ति सकारात्मक सोच सदिखन बनल रहल
हँ आय आय हम दुनू प्रतिदिन जल्दी उठी के सुबह शुद्ध हवा हरिहर प्राकृतिक आ स्वस्थ्य जीवन आनन्द लेबाक संकल्प करैत छी
हय
आ ई सुबह जखन हम छत परर गेलहुँ तऽ ढङ्ग ढङ्ग हवा आ शरीरके एहन ताजगी देलक जे पूरा मन खुशीके भरि गेल
सुभक शुद्ध हवा साँस लेल बहुत लाभदायक होइत अछि आ एहि समय प्राकृतिक सुन्दरता देखिक मन बहुत प्रसन्न भऽ जायइत अछि
देखलनि जे गाछक पात धीरे धीरे हेली रहल अछि य चीड़े चुनमुनी सब अपन मधुर आवश्यक पूरा वातावरण के जीवन बना रहल छल
जखन सूरजक पहिल किरण धरती पर पड़ैत अछि आ संघी शीतल हवा बहैत अछि तखन प्राकृतिक सौन्दर्य देखबाक असली अलग ही आनन्द भेटैत अछि
हमरा तऽ प्रतिदिन सुबह जल्दी उठबाक आदत बनेबाक इच्छा होयत अछि कारण एहि समय शरीर आ मन धनुस्वथ अनुभव करैत अछि
ह बिलकुल सी जे लोको सुबह टहलते छथि व्याम करैत छथि आ ताजा हवा ले अछि हुनकर स्वस्थ्य समजमे निक रहैत अछि
गामक सुबहक हवा शहरक अपेक्षा बेसी शुद्ध लागैत अछि कारण ओतहि गाछ वृक्षीके हरियालीके या मात्रा बहुत बेसी होइत अछि
हमरा तो खेते कतेक से बैस सुभहक हवा बहुत पीर अछी कारण ओहि समय प्राकृतिक सुगन्ध सेओ हवा मे मिली के रहैत अछि
हँ सुबह समय मोबाइल छोड़ी के किछु देर प्राकृतिक संग बितैत नहि जीवनके सन्तुलित बनेयबाक एकटा नीक उपाय अछि
सही कहलौप्राकृतिक संग बिताओल समय मानसिक तानाव आ कम करैत अछि आ सोचबाक सोचक क्षमता सेहो बढ़ैत अछि
आइ न एतेक सिटल छल जे टहलैत टहलैत सहायक पता सीधी नहि चल
ह्म जब प्रतिदिन एहन मौसम भेटैत रहत तऽ प्रत्येक व्यक्ति खुशी खुशी सुबह उठब शुरू कऽ देत
हँ सही हमरा लगैत अछि जे सुबह हवा शरीरमे नव ऊर्जा भरि दैत अछि जाहिसँ पूरा दिन काज करब आसान लगि जाइत अछि
डॉक्टरो सभ सेहो कहैत छथि जे सुबहमे गहरी साँस लेनाइ फेफरा मे लेल बहुत लाभदायक होयइत अछि
हमरा तऽ ओ समय बहुत नीक लगैत अछि जखन ओसभ
गुड पात पर चमकि रहल अछि होइतऽ अछि त हवा धीरे धीरे बहैत रहैत अछि
बिल्कुल प्राकृतिक एह सुन्दर दृश्य देखै के मन के भावना प्रति आदर धन्यवाद भावना अपने उत्पन्न भए जाइत अछि
जहाँ सब लोग पर्यावरण संरक्षा करैत अछि आने वाली पीढ़ी सेहो एहन स्वच्छ हवा सुन्दर प्राप्ति देख सकत
हू पर्यावरण बचनाई केवल सकारात्मक नहि बल्कि प्रत्यक नागरिक के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अछि
हँ हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक विद्यालयमे बच्चा सबके सुबह के हवा महत्वपूर्ण हव से शिखाल जाइ छै तऽ
हुं बच्चा जे बचपनसँ एहि नीक आदतक पालन करैत तऽ ओ भविष्यमे स्वस्थ आ अनुशासित नागरिक बन
आइ तोहरासँ सुबह ह वसो पर एक तक सुन्दर चर्चा कै हमर बहुत प्रेरणा भेटल
हमर सेहो मन बनि गेल अछि जे अ प्रतिदिन समय पर उठि के टहलय अवश्य जायब
चल मित्र कहनीसँ हम दुनू सङ्ग सङ्ग पार्कमे जाईके सुबहक शुद्ध हवा आहरिअर प्राकिति आनन्द लेब
सङगी किछु व्याम योग आ ध्यान सेव करब जाहिसँ शरीर आ मोन दुनू स्वस्थ रहत
ई बद रहल जे आब प्रतिदिन सुबह जल्दी उठब प्राक्तिक सम्मान करब आ स्वस्थ जीवन जीबक प्रयास करब
ह बिलकुल आय सुबल जखन हम घर से बाहर निकललू तऽ शीतल हवा शरीर के एहन ताजगी देखल जे पूरा दिन खुशी खुशी बितायब मन भऽ गेल
ह मित्र सुबहक सुद्ध आ भगवानक अनमोल उपहार अछि कारण एहिसँ शरीर स्वस्थ रहैत अछि आ मनमे सकारात्मक विचार उत्पन्न होइत अछि
ह देखलै जे सूरजक पहिले किरण गाछ वृक्ष पर पड़ि रहल छल आ ठंडा हवा पूरा वातावरण के बहुत सुंदर बना रहल छल
जखन चिड़ै चुनमुनीसभ अपन मधुर आवाजमे गायब लगैत अछि तखन सुबहक वातावरण आओरो मनमोहक आ आनन्ददायक भऽ जाइत अछि
बिल्कुल जखन चिड़ै चुनमुनी सब अपन मधुर आवाज में गायब लागैत अछि तखन सुबहक बातावरण आरो मनमोहक आ आनन्ददायक भऽ जाइत अछि
सही कहलू सुबहमे व्याम योगा गहरी साँस लेनाई शरीरके य अनेक बीमारीसँ बचमामे मदत करैत अछि
हँ जँ हमसभ अधिक गाछ लगायब आ पर्यावरण स्वच्छ रखब तखन भविष्य प्लीज सेव एवं शुद्ध हवा प्राप्त करत
पर्यावरण अच्छा करब हमसभक कर्तव्य अछि कारण स्वच्छ हवा बिना स्वस्थ जीवनक कल्पना करब कठिन अछि
हूँ चल मित्र काल्हि से हम दुनू प्रतिदिन सङ्ग सङ्ग सुबह में घुमब जायब प्राकृतिक आनन्द लेब आ अपन स्वास्थ्य के बेहतर बनाए
हँ ई बहुत नीक विचार अछि कारण सहभाग शुद्ध ह खरियर प्रकति अनियमित व्यायाम जीवन क स्वास्थ सुखी या सफल बनबैत अछि
बिल्कुल डॉक्टर सब सेहो कहैत छी जे सुबहमे गहरी साँस लेनाय फेफड़ा लेल बहुत लाभदायक होइत अछि हमरा तऽ ओ समय बहुत नीक लागैत अछि जखन ओ सब बूंद पात पर चमकी रहैत होइत अछि आ हवा धीरे धीरे बहैत रहैत अछि
हँ सहि कहलि प्रकति सुन्दरक दृश्य देख क मनमे बत बनक प्रति आदर आ ध्यानवादक भावना अपने उत्पन्न भऽ जाइत अछि सभ लोक पर्यावरण रक्षा करथिन आने वाला पीढ़ि सेहो बेहद स्वास्थ्य हवा आ सुन्दर प्राकृत देख सकत
ह हमरा तऽ ओ समय बहुत नीक लागत बिल्कुल सही केलौ मित्र